हेलो
हँ, कहियौ की हाल छियै।
ठीक छियै, अपन कहियौ।
और सब ठीके छैय हमरो ठीक छैय। अच्छा आइ कत आइ कतय आइ भेर दिन कत छलौउ।
भरि दिन छैलों सुनवाई ऑफिसे मे
ऑफिसे मे अच्छा एक अच्छा, एक बेर देखलहुँ ने, ओ अभी तक ककरोसँ बात-बातचीत नहि केलियै अछि।
बातचीत भेलै दू-चारि आदमीसँ। बिजी छेलो वेस्ट छेलो यहाँ रोक दो न चौराहे
हँ
चौराहापर रोकि दिऔ।
हँ
आओर सब ठीक छै हूँ
ह तहन आब आब आबि गेल हँ आबि गेलहुँ आब अभीगेलहु
भाइ जेसी बीचे उतरना था यार बता देते ता यही रोक दो हूँ
घ रस्त रस्तेमे छी एखन
हँ रस्ते मे छी जा रहल छी आब
अच्छा तऽ आओर समाचा आओर समाचार सब कहियौ सब ठीक छै
हँ, आओर सब ठीक रहबाक चाही।
अच्छा ट्रैफिक एखन एखन एखन बिजली ने रहै छै ट्रैफिक
ट्रैफिक नहि एखन बिजी नहि रहै छै
अच्छा बस बस भेट जाईये एखन आरामसँ आबै कालमे
हँ हँ आबऽ काल मे बस भेट जाय छै ठीक छै अरे यार कितना होगया पैसा हेलो एक सेकण्ड
हँ हू
हँ अस्सी के सत्तर या इसकेनर दे दियौ बस क साड लेताै सब ले ल
आओर सब कहियौ
ह द
रातिके की, कखन छूटलै? कए बजे? आ राइत के कए बजे छुट्टी होइए?
रातिके रातिके तऽ आबयके कोनो समय नहि छै हमर नै कोनो गाड़ी वाड़ी सब के भी भएइ जै छै। सब चलि निकलि गेल कम्पनी सऽ तखन विदा भेलहुँ। सबके पेपर वगैरह हमही बनबै छियै ने। हूं तऽ से भ‌ऽ जै छै दिक्कत।
सबटा ने निपटा कऽ चलै छी। जखन सभ काज सभ काज जखन निपटि गेल तकर बाद चललहुँ।
हँ- हँ।
ऑफिस से तकर बाद निकलै छीयैऽ हंऽ।
अच्छा! कैगो स्टाफ यऽ ऑफिस में?
छै स्टाफ सब छै, पांच सात टा स्टाफ हमरा ऑफिसे मे छै, बाद बांकी कम्पनी में छै। पचास- सैठ टा स्टाफ।
अच्छा- अच्छा ह। तहन तऽ तहन तऽ बढ़िआँ यऽ बढ़िआँ यऽ तहन तऽ।
और कहीयौ और कहीं इम्हरका जे अपना मिथिला पर बात करी, तऽ मिथिला में अहाँके हँ मिथिला मे आंहा बरोजगार शिक्षा के की देख रहल छियै। स्कॉप पहिले की रहै, आब की भऽ रहल छै।
पहिलेसँ तऽ जेनााँ सुनि रहल छियै जेना सुनै छियै हम। जे पहिलेसँ आब बेरोजगारी जे छै, से बहुत दूर हेतै। मुख्यमन्त्री कहि रहल छथिन जे बेरोजगारी बहुत दूर करब। जेते जे जतय छी आ आबि जाइ जाउ बिहार।
हँ देखियौ ई कोविड के बाद कोविड के बाद हम देख रहल छियै बदलि रहल छै। किया तऽ गावे गाँव चौक चौराहा दोकान दौरी सब दोकान दौरी सब जा्यदाा एखन जेना सब फास्ट फूडके दोकान। साउथ इंडियन के दोकान ई सब। आ रोडो बनि हां रोडो बनि रहल छै। बाद बाकी हँ बाद बाकी शिक्षा शिक्षा में सुधार भऽ जेतै तऽ बढ़िआँ रहहितै, शिक्षा में सुधार नहि भऽ रहल छै, आरक्षणके वजहसँ। आरक्षण जे छै, एकटा बड़का अथी छै शिक्षा शिक्षक भर्तीये नहि भए पाब रहल छै बढ़िियां।
हूँ।
जे छै पहिलुका मास्टर के एखुनका मास्टर के देखयो।
हां। आरक्षण तऽ छै इएहे बहुत पैघ बड़ पैघ बीमारी छै ई तऽ हा हमेशा के लेल रहतै ई हरदम रहतै। एत हँ ई तऽ बहुत पैघ बीमारी दऽ देलकै।
सैह छै, आओर कथि कहे छै, इमहरका जे छै अहाँके तऽ आदमी के मेंटलिटियो सएह छै गाँंव घर में जते आदमी छाँटल बचल छथि।
ह
ज्यादा आदमी तऽ बाहरे छेथ। तऽ जेना चलि रहल छै हँ जेना चलि रहल छै चलऽ दियौ।
हँ सेहोमे हँ सेहो सेहो मन
ह
हँ मानसिकता तऽ लोकके सएह छै। लेकिन आब पहीले सँ पहीलेसँ नीक बढ़िआँ स्थिति भऽ रहल छै।
हँ।
हँ।
पहिलेसँ बढ़िया छै।
हँ सभ चीजके सुधरि गेलै हालत सभ सुधरलै बिजलीके सुधरलै हन। स्कूल जाय आबैके सुधरलै हन। तखनसँ सभकिछु सुधलै हँ। भर्ती मास्टरोसभके भेलै हन। भर्ती भेलै हन किछु भेलै हन एहन बात नहि छै। हँ ह
बस अपना अपना सबके संस्कृति मे जे घुसि रहल यै क के आदमी मतलब अखुनका मॉलडिंग प्रवेश से एकटा दिक्कत वाला बात छै। हँ अखुनका जे नबका मने के दोसर के देखा देख देखोस
हुम्म हुम्म।
से जादा भऽ रहल अछि। हु हु
देखाबै वला बात जे छै ई जादा भऽ रहल छै। से बात तऽ छैेहे से बात तऽ छैहे लेकिन लोक तहिना लोक आब की करतै लोक कहुना कऽ गुजर तऽ स सबके करबाक छै। लोक अपन अपन गुजर कऽ रहल छै जकरा जतऽ जे भेटै छै ककरो कोनो जे नौकरी भेटलै जे कोनो भेटलै जे साधन भेटलै सब तऽ इहे से गुजर कऽ रहल छै।
हँ तऽ गुजर तऽ ठीक छै लेकिन आहाँ देखाउस नै करियौ ने जतबो अथी रहै जोतबै ओकायत रहै ओतबे करू ओतबे अथी करू से नै अहाँके हँ से नै करब
हँ से बात तऽ छै से बात छै जे देखाऔंस करैए जे ओ फलाँ फल्ना ई ई एना रहै छैथ तऽ हमहूँ एनाहे रहब। हँ से देखौंस नै करबाक चाही हुँ।
से सब रहक चाही
हँ से तऽ छै घर लेकिन पहिनेसँ आब बहुत सुधार भेलै हन तैयो।
हां। देखियौ हेतै धीरे -धीरे सुधार बाद बाकि अपना सबके संस्कृतिक कल्चर सब अथी भेल जाइए।
हँ संस् कृत भेल
मिक्स भेल जाइ छै, इमहरका साउथ सबकुछ मिला कऽ, कल्चर सब और एमहर घ भाषा सेहो भाषा मधुबनी मे दरभंगा मे जे रहत से अहाँके हिन्दीए बाजत मैथिली बजबे ने करत हम देखै छीयै गाँव घरमे हमसब तऽ मैथिली - मैथिली बाहर रहि कऽ पढ़ै छी।
हँ हुम्म से से तऽ छै, से तऽ छै, जखन गाम जेबै जखन तक किछु आदमी सब जे सब नया जे सब आबै छथि थिन बाहर सँ जँ गाम एलथि तऽ हिन्दीए बजलथि बेसी
बहरिया छै ओतैहो अहाँ रहै छै ने लोकल आदमी रहै छै ने गाँव मे मधुबनी मे अहाँ जा कऽ, देखियौ दरभंगा मे जा कऽ, देखियौ हिन्दीए मे अहाँके बात करत दोकानवला ठेला वाला या रिक्सा वाला सब ए मे हिंदीऐ मे बात करत मै बताउ जो जैसी नियत हम देख रहल छी सोचते है जो गलत रहगे न गलत सोचता ही है अच्छा कहाँ बात करे हुम्म फेर सऽ हम देखय छियै हम ह बात इएह सब बात छै और ई सब बदलऽ पड़तै किया तऽ, गाँवमे अहाँ छी, गाँवमे अथि रहल छी, तहन
हँ
देखियौ हमसब भाषाके लेल लड़ाई कऽ रहल छी, हमसब भाषाके लेल मैथिलीके लेल प्रगति अथी खोललहु अखबार फेरो मिथिलाक्षर सिखा रहल छियै, आदमीके लेल
हुँ भाषा पर जोर दऽ रहल छी, अहाँ सब।
हँ त
ह्म - ह्म सही बात छै, भाषा
हुं तऽ अपन भा हँ अपन भाषाके जे य तकड़रा रहबाक चाही जीवंत रहय के लेल तऽ, भ परयोग मे आदमी तखने त रह तै, हमसभ हिन्दी इंगलिश मे बात करबै, प्रयोग करबै तहन तऽ, भऽ गेलै तन त वहाँके तहन बाल बच्चा सब नहि बुझत
हँ - हँ से बात तऽ छै, जादा लोकके जादा मैथिलीपर जोर देबाक चाही मैथिली जाद बाजबाक चाही मैथिलीके जादा प्रयोग करी तखने मैथिलीके तखने फायदा हेतै।
ते हैते - हैते अपन संस्कृतिक के जतऽ रही रहै अपन भाषा आओर संस्कृतिके संजोग क राखी आर प्रचार प्रसार करी। सेटा हँ सेटा ह, ह, ह
हूँ
कहि छ सेह बात सब छै।
हँ, सएह बात छै। आओर सब ठीके छै, तह हँ, खेनाइ -पिनाइ भऽ गेलै आब, रोतुका भोजन तऽ भऽ गेलै आब।
हम पहुँच पहुँचयवला छी, ताहिके बाद फ्रेश सब हैब, ताहिके बाद फेरो भोजन -भात हेतै।
हूँ।
भि- भिनसर कए बजे निकलै छियै?
आठ बजे निकले छियै।
आठ बजे तहन त बड़ा कर डूटी तहन तऽ बरा हार्ड छै डूटी।
लेकिन की करबै मजदूरी के नाम प्राइवेट नौकरी। ओखन पन्द्रह साल बहुते एश केलिए। नजदिक मे कम्पनी, आठ घंटा ड्यूटी।
हू।
सब कछु आब अखन छै कनि, अथी भ गेल।
हँ।
बुझझै
सही बात छियै, तऽओ। तऽ फरीदाबाद सभमे अपन जमीन, जमीनसभ लेने छियै अपन कि नहि?
आँ।
फरी, रहै छी कहतहु फरीदाबादमे?
हँ- हँ।
तऽ जमीन सब तऽ मकान सब लेने हैब।
हँ जमीन लऽ के मकान बनेने छीयै, अपने घर मे रह छी, तं दुआरऽ ऑडाउ पै छै दूर पै छै, नहि तऽ ओतेक क र पड़ै छै।
हँ सही बात छियै।
अपनो रहैत छी, किराय पर सेहो लगेने छियै। ह हम तऽ लेलियै, से मधुबनीेमे लेलियै। अपने गाँव तरफ, आब मधुबनी रखने छियै।